क
हँ अंजलि बोलैत छी
हेलो
हेलो
हा अहाँ सपना कुमारी बाजैत छी
हँ कहू ने की हाल छैक
ठीक यऽ आहाँके
हमरो नीके छै की करैत छी
किछ नहि बैसल
खाना पीना भेलै
हँ खाना पीना तऽ खा लेलहुँ अहाँ अहाँ सभकेँ भऽ गेल
हँ हमरो सभकेँ अखनिते भेलैअ हेँ
अच्छा आओर अहाँकेँ बौआ सभ ठीक छथिन
हँ बौआ सब ठीक छथिन तब रात कऽ भोज छलैक ओहिमे गेल छलिअय हँ
नहि हमरा सभकेँ कहने छलखिन
अहाँ सब नहि आयल छलियै लेकिन जायके तऽ चाही बगलेमे छलै ने
तऽ बजेलखिन नहि ने तऽ केना जयैतियनि
ओ ओ हमसब तऽ गेल छलियै ठीके छले भोज भात जे छलै
आ रचले
खाना मे छलै पूरी सब्जी दूगो सब्जी छलैय मटर पनीर के एगो आलू परवल आलू परवल वला तऽ से नहि नीक छलै लेकिन मटर पनीर वाला ठीक छलैक आ से दुखी मिठाइ छलै रिसेप्शन के
किनकर छलनि रिसेप्शन
हमर सबकेँ ओ लगै छथिन रिलेशने मे अहाँ सभकेँ घर से तऽ नजदीकेँ छथिन ने
हँ नहि चिन्हैत छियनि हुनका
ओहि से पुछलियै कि अहाँ सब गेल छलियै कि नहि अहाँ सबकेँ घर से ओहि तर नजदीके मे छियै
अच्छा अच्छा आओर सब कहियौ तहन
आओर सभ चलि रहल छै उएह राते लेट भऽ गेलै ओतयसँ आबयमे ने रिसेप्शन मे भोज भात भेलै नाच गान हुअ लगलै बुझियौ तऽ बड्ड टाइम लागि गेलै ओतऽ
आ
हेलो हेलो
हेलो
हँ कीयै ने आवाज आवै यै
पता नहि आवाज बीचमे चलि गेल छलए आब जाइए आवाज हमर तऽ सभकिछु ठीके यए आओर सभ हँ आओर अहाँके हसबैंड की करै छथिन
छथिन अपन बिजनेस कयने छथिन ने अपन मार्केट बनेने छथिन एते बाजार पर ओहिमे गेलल छथिन दिन भरि दोकानमे रहय छथिन ने रातिमे आबाय छथिन
अच्छा अच्छा कतेकके बिजनेस करै छथिन
इलेक्ट्रिक के छियै प्लम्बर के छियै दुनू साथे मे केने छथिन
अच्छा अच्छा आओर सभ कहियौ बौआ सभ कोन इसकुलमे पढ़ैएा
बौआ सब अभी एगो तऽ बौए छियै लेकिन अभी पढ़ेवला नहि है ने अभी अढ़ाइए सालके है
अच्छा
अभी कछु एक डेढ़ साल आओर हेतै तब ओकर एडमिशन करबेबै नए
अच्छा अच्छा आर हमर तऽ दूगो बौआ यऽ एगो बेटा एगो बेटी तऽ बहुआ तऽ चार साल के य ओकरा स्कूल मे एडमिशन कऽ देने छियै एक साल से स्कुल जाइये
अच्छा
सरीमे येहु
ओर नहि नहि छोटकी नहि जाइ छथिन छोटकी एखन दूए साल के छथिन अगला साल हुनको नाम लिखबा देबन
हाँ हाँ
हूँ
ओर खाना सब की भेलैय की बनल छलैए
खाना आई बनल छलै सुबहमे तऽ कुंदरी के भुजिया रोटी नाश्ता मे बनल छलै फेर एखन चावल दाइल सब्जी बनेने छलौ कटहल के सब्जी
अच्छा
ह्म
केना बनबै छियै अहाँसब कटहलके सब्जी
कटहल आ तीसी तऽ कनि ओकरा उबाल देलियै कुकरमे पीस पीस काटकऽ कूकर मे उबालि देलियै ओकर बाद फेर तेल गरम कऽ देलियै तेल गरम कऽ क पचफोरना देलियै ओहिमे कने हिंग दैलियै तेजपत्ता
हाँ
गरम मसाला सबके पाइन मे दऽ कने छलियै फेर ओ गिरा देलै ओकरा गिराबे के बाद खटाई मे टमाटर नहि देलिय माँ कहने छलखिन इमली दय लेए तऽ फेर मसाला जहन भुजा गेल नीक से ने माटर ओहिमे देबय नए के ने छल ओनाहिते टमाटर घलाबे के झमैला ओकरा बाद फेर कटहल गिरा देलियै कटहल फेर कनि भुजि कऽ फेर नमक दऽ देलियै आ ओकरा कनि टी टीसी बुक क रखने छलियै
हाँ हाँ
से कनि छीट देलियै आ ओकराबाद फेर हाँ हाँ ह्म सब्जीमे कटहल पूरा भ भुजा जाइ छै ने एक त बाइल केने बिना प्याज बनेलियै तऽ तऽ तीसी
तीसी कोन पाउडर डालै छै कि सौसे साबुत तीसी
नहि नहि बुकनी बना कऽ रखने छलियै
पाउडर ना
हाँ घरेमे पाउडर बनेने छलियै ओकरा
हाँ हाँ तीसी तऽ एनहै तो सब खाई ए ने मिर्चाई मिर्ची ल सुनी सब तीसी फ्राई कऽ के लोक ऐसहो मतलब ओकरा खाई छै
ह तऽ हमर घरमे लहसुन लहसुन मानी खाई छथिन लहसुन नहि ल बने ने छललै फेर तीसे दऽ कऽ भोज देने छलियै ओकर बाद फेर रस लगा देलिय जते चाही छलैय फेर रस बरगि गेल तहन इमली खट्टा मे दऽ देलियै
हमसब तऽ बनबै छीयै कटहल लेकिन तीसी तऽ हमसब नहि धरैत छी
नहि माँ के जील छै ने कठहल कनि बिया वालला आबे छै कठहल जुएल वालला आ
हँ आब तऽ सब बिए भऽ गेल छथिन ने अब आ बच्चा थोड़ी कटहल सब आ बड़का बड़का हँ हँ
बिए वाला सबके पसंद छै
हमरो तऽ बीए वला नीक लगैत छै लेकिन एतय सभके चाही छोटका वाला कि मतलब ओ छोट सभ कहैय छथिन कि छोटकेवला नीक लगै हइ
आछऽ बहुत आदमीके अपन अपन टेस्ट होइ छै हुनका सभकेँ छोटके पसन्द हेतनि लेकिन हमर सभके बीए बड़ा बड़ नीक लागे छै कनी छीले में झमेला होइ छै लेकिन खाय में बड़ा टेस्टी लागे छै
हँ हँ
आओर सभ कहियौ तखन आराम करै छलहुँ की अहाँ
हँ अभी तऽ बौआ सुतल छै ने तऽ हम आरामे करै छलियै ओभी कथी अभी तऽ कोइ टाइम मे दुपहर मे की करते लोग
हँ हँ आओर सभ कहियौ तहन
आओर सभ तऽ ठीके छियै तऽ माखा लेलखिन अहाँके
हँ हँ माँ तो एखन पापाके लऽ कऽ कनि बिजी छै ने पापाके तबियत खराब छै ने हँ हँ हुनका एखन रोज हॉस्पिटल लऽ कऽ जाइ छथिन आइयो गेल छलखिन तऽ आठ बजे गेलखिन एखन अढ़ाई बजेमे एलखिन हन
ह तऽ धूपमे बड्ड परेशानी भऽ जाइ हत
साई लेकन की करथिन मोन खराब छै तऽ हुनका तऽ देखाबऽ पड़तनि ने ह आओर सब कहहि हो तहन
दूस
हेलो हँ आवाज बच बीचमे आय के गायब भजाईछै हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
नहि जा हँ कहै छै कि आवाज नहि
नहि आवाज बीच बीच बीच
हमरा तऽ अबै ह अहाँके जाइ हए
हँ आब आबै
ओ भऽ सकेै त टावर गड़बड़ हतै
अच्छा अच्छा
तऽ ओर सब कहियौ ने अहाँ अभी तऽ गर्मी छुट ी हेतै ने बच्चाके
घा गर्मी छूटी छै देखने अईबेर कह हेलो हेलो हेलो
तऽ अहाँ की कऽ रहल छियै आरमे करै छि कि
हँ हँ छोटकी ब बाबहु ब बबू पियए छलै ओ खाना नहि खायत सार दिन बबू पियत खाली
हँ बच्चा सबके आजकल इह हो होइ छै ओते सालके भऽ गेलै अढ़ाइ साल तीन साल अ भऽ गेल भ जेतै ख सुबह से एक डिब्बा खा के अभी दिन भर उमर उम
ह ई हँ हमर छोटकि खाना नहि खायत खाली बाहरके सामान किटकेैट त चॉकलेट त आइसक्रीम